की रे
हेलो की हाल समाचार छै
बढ़िया छै एते राति तक जागल छी
एक क
गाँव घर मे एतेक राति तऽ लोक न जागे छै
बेसै
बेसी रात नहि एगारह बजय छै बेसी रात
य कयो कय एगारह बजे न
अवाज फ्रेश नहि आवय छै
कहलो भोजन भए गेलै की
हँ हँ भोजन भै गेलै
प छै
चावल दालि चोखा अचार
तोही ने कहबि रे हमसब की कहबै तू सब रहै छै एकदम मूड मे तऽ माहौल टाइट मे
ठ ओकरा जबरदस्त बनेलियै कहल अपना वला सनी बतियाइ
केकरा सँ मगबेलही
ताइ फेर फोन केने रहिये
हनसेज
दैय देलको
हँ तुरत फ
तहन तऽ बढ़िआँ छौ
प्रासृतिक मने य दल रह
ओकर मोबाइल से बात केलकै कि नहि
हँ हँ कहलियौ हम
कए नहि कहै छै बात
की कहली
आवाज नहि आबै छै तोहर
विकास
रिचार्ज जे नहि छै ने तै दुआरे नहि पूरा पेलिये
कैरे बिचार उचार किए नहि करै छि कोन दिक्कत छै
दिक्कत
ककरो कहबौ क देतौ घर पर की रार दी भाइजी क
दस रुपया
एना नहि करि जुलूम नहि
आ आइ भाईजी कहने रहे
नेटवर्क नहि छै तोरा रे
आरे बहंय
अच्छा उहै दुआरे अवाज नहि अवय छौ फ्रेश
आहान बला
बर आम नि नहि छ
भ छै भगले रहै छै लेकिन थोड़
तोहर आवाज किया नहि आवै छौ
आवाज नई जाय छौ
कैट कैट कऽ आबै छौ
आओर सब आदमी बढ़िया छौ
हँ हॅं
वर्षा सब भेलोहन
हँ भेल रहै
बहुत की कम सम
भेले
तहन तोरे सबके बढ़ियां छै हमरा सब के त एक बूँद नहि गिर रहल छै एकदम गर्मी चरण सीमा पर छै बर्बाद करे मे लागल छै
हमरा सब ए ते नहि तोरे हालत खराब छै
नहि नहि म
केना जियय छी से हमही सब बुझै छीयय
बात नहि करै
गाउमे तऽ ओनाहू हवा रहैत छै लाइट नहि हो रहै छै तैयो
आशीश सब गेले छबे केले गावेमे
एखन कहाँ देखै छै जाइ छै आबै छै पता अ
कि कहली जाइ छै
जाइ छै एखन जाइत छै खन आबै छै कोनो ठीके नहि छै ए
कतऽ जाइ छै किछ करै छै कि
पता नहि दू दिनमे मे जाइ छै दू दिनमे आबि जाइ छै
एमहर आमहर एतो किछु करैत रह सब बहुत फैल रहै छै ने
हु दरोगा
बहुत ओल झोल करै छै
हू हँ भोजन भए गेलै आय अन
की सब बस तू ल‌ए गेल रही अकेले
पैदले
ह्म
मोटरसइकिल खान चल जा छै गिरे नहि
ओ आइ तऽ आनन्द मोहन फेर फोन कने रह
अथी द्वारेट नंबर द्वारे
हँ हमरा दूए दिनमे फोन लाइब्रेरी मे रहियै नहि उठेलियै कहलै फेरिकलेलियै त कहलियै कि दे कहलके ने न नम्बर चाही
ह्म च
वं ओकरेसँ केलकै हन
हँ हँ ओकरे
दोसर करता रहै दोसर नीक देखाइ छै
ह क
हँ ठीके छै सस्ता में भेल हेते इ ककरो सँ त कम
हँ पहिल बेर इहो सब कोनो काज करा रहल
हँ हँ नहि त तोहर गप जाइज छो कोनो काटे बला गप न छै
हमर गप्प काटे हमर गप अहाँके गप काटि देतै त बुझतै
तैयारी छै मतलब जोर शोर कहिया छियै काज रे
रविक के हयत सायद नके
ऋवहि नहि उ तऽ
धं एहि रहे हँ ई रहे आ सोम के हयत एकादशा मंगल द्वादशा बुध के तरशा
तहन त करकरायल छौ तोरा कोनो दिक्कत नहि छै
हलकेै छै मछ मार प द हजार सात हमसो कही बंेार तऽ ओना तऽ जाल बलाके बज पच टका लै जाल बला
जार बला हो दस किलो माछ मारै ल झार के बजे
हँ ओ फेकुआ झाल नहि एगो होइ गेल
हँ हँं ओो आब छै फेक वला चार गो साइड घुम के फेक छै
हँ हँ हँ पाँच हार टक लै
अच्छा पच्चेसामी खेल दै छै
कहलक
ओते दै देते ओहो कतो लतै त ओकरा ओते लागबे करतै
हँ त ओहिसँ बेसिये लागतै
नहि तऽ अपन एतेक लऽ लेतै आरामसँ, एकरो भऽ जेतै, किछु ओकरो किछु भऽ जेतै, फायदा।
जे माछ छै, ई माछ अगर जतऽ कतऽ रहै, दू-अढ़ाईसँ। दू-अढ़ाइ सए सँ कममे नहि देतै, आब नमहरसँ।
तहन तऽ बढ़ियां छै, अपन एक बे लए लेतै।
हँ।
तैयरीमे छै, ने। आओर सभ बढ़िया छै।
ह। आओर की सभ खाना छै।
अरे इतबी पट्ट भेलो नै
क।
कि।
कहलहु आबै सभ द नहि कहलक है।
नहि नहि इतबी बाते भेलै कहलक नम्बर ठीक छै, भेज दै छै।
आइब करब
हँ, हँ, जरूर जरूर नहि क।
कि कट दे
हु, तू जे कहबी त नहि अबी से भए सकै
हँ तऽ तिकट हम्ही कै छै।
ठीके छै, जे जेहन तोर इच्छा कोनो तरह। दबाव नहि।
कतय गेल रहियै?
कहा कटो
घुमै लए आय नहि गेलिए।
ओएह सब्जी आने ले सब्जी मार्केट
हँ।
आओर कतऽ जेबै हँ उच्चाहित हेबे करै छै। चैनमे कोनो तरहक कमी नहि रहै छै
ओ नास्ता?
नहि नहि नाश्ता सभ नाश्ता मगले तगले कऽ। या कोनो भी विशेष प्रयोजनमे ओना नास्ता नहि चलै छै।
मना नहि चले
नहि, कतऽसँ करबे? रुपैया रहैके चाही रे, विद्यार्थी आदि होइ तऽ पूरा नहि छै।
हम भी
हँ से छै कले सभके दिक्कत होइ
सूत रहलो सभकि
भैलो बाबा वाला लाए ले
भैया मूडमे छथि नींदमे छथिन
ह।
आ।
ह अ।
अच्छा, अच्छा आराम करऽ दियौ आराम करनाइ जरूरी छै।
हँ आराम कुहैरत रेह जाइ आराम कर
सह।
हँ, हँ, से तऽ एकदम रहे पूरा
कोन रहना फ एकरा ले लाइट कटै भ दू घंटा आ कम द
हँ घिचे मे छै बहादुर छै यौ
ह कि
कोनो तरह कमी नहि राखै छै घीचए